हेलो
हँ
अरे सुन कते दिन से सोच रहल छियै कि ओ पहाड़ वाला ट्रिप के बारे मे आराम से बात करी काहेकि ओ अनुभव एहन रहल जे जल्दी भुलाय वला नय छै
हँ सही कह रहल छौ हमरो बार बार ओ दिन याद आबै छै खास करी के जखन हम सब पहली बार आओर पहुँचल रही अ चारू तरफ बस पहाड़ आ हरियाली देखै छल
ओ पहला दृश आब छै जखन गाड़ी से उतरतेै ठंडा हवा लागल आ शहर वाला शोरशराबा एकदम गायब भऽ गेल
बिलकुल आ ओ हवा मेंश अलग तरह के ताजगी छै जैसे शरीर के भीतर तक फ्रेश करी दैत हो
हँ शुरुआत मे हम बहुत जादा उत्साहित रही सब कहैत रहल जे आज तऽ आराम से पूरा पहाड़ चढ़ि जाइब मुदा बाद मे असली हालत बुझाइलऽ
हँ शुरू मे सब तेज तेज चलल रहै जैसे किछु कठिनाइ छै न मुदा आधा घंटा बाद सबके चाल धीरे धीरे कम होय लागल
सही कह रहल छी खास कर के जखन रास्ता थोड़ा खड़ा हो गयल न तऽ साँस फूलत लागल आ बार बार रुकी के आराम करै पड़ै छै
आ तू तऽ हर बेर कहल रहल बस थोड़ी दूर आओर ओकर बाद आराम करब मुदा ओ थोड़ी दूर कभी खतबे नय भयल
अरे मोटिवेशन जरूरी छै तेऽ ताधल बीच मे बैठ जायत
मुदा जहन हम सब पहाड़ के बीच पे पहुँचल रहे न तऽ अहद से जे नीचे घाटी देखलये तऽ दृश्य देख के थकान थोड़ा कम रहए
हँ नीचे छोटा छोटा घर घुमावदार रास्ता आद दूर तक फैलल हरियाली एना लागैत छै जे किछु फिल्मी चलि रहल छै
ह बीच बीच में जो ठण्डा हवा चलैत रहै ओ शरीर के फेर से एनर्जी देत छै
याद छै जखन हम एक जगह बैस के पानि पी रहल रही आ अचानक सब चुप भऽ गेल
हँ काहे कि ओतऽ एतबा शान्ति छल कि सिर्फ हवा के आवाज सुनाई दैत छल
ओ मूमेंट सच मे खास रहल काहेकि शहर मे एहन शान्ति मिलना पर मुश्किल छै
मुदा फेर जखन हम फेरसे चढ़ाइ शुरू कयले तऽ रास्त थोड़ा मुश्किल भाए काहे कि पत्थर फिसलन वाला छल
हँ ओतय बहुत ध्यान से चलल पड़त छै एको गलत कदम मतलब चीजे नै छी
आ एक बेर तऽ एना भेल ते किओ थोड़ा फिस लहि गेल मुदा समय पर सम्हल गेल
ह ओ समय सब के चेहरा देख देखे लायक छै पहिले डर फेर राहत मिलल छै
मुदा ओ छोट डर के बाद सब ओ सतर्क भेलल गेल
अ जखन आखिर मे हम टॉप के नजदीक पहुँचल रही तब सबके अन्दर एक अलग उत्साह आ गेल
हँ जैसे आखिरी एनर्जी बचल हो सब तेल चलि गेल केहेन लागल
हँ आहाॅं जखन हम टाॅम पर पहुँचलियै अऽ जे दृश्य देखलियै ओ शब्द मे बताबै मुश्किल छै
दारू तरफ पहाड़ चारू तरफ पहाड़ बीच बीच मे बादल आ ऊपर साफ आसमान एना लगे जेल जे हम धरती से थोड़ा ऊपर आ गेल छी
ओतय ता है हम सबब दूर दूर तक बस बैस के नजारा देखैत रही कोय कियो किछु बोले नहि रहल
हँ काहे की ओ पल ले खुदे बहुत कुछ कह रहल डल
ओकर बाद जखन हम फोटो खींचै लगलै तब सब अपन अपन अन्दाज में पोस दे रहल छैय
कीइयो सीरियस पर रहल छल कीइयो फटनीचेहरा बना रहल छल
आऽ तू तोहरफोटो में अलग अलग स्टाइल ट्राइ कर रहल छैल वहा
अरे यादगार मनावेके कोशिश कर रहहल रही
ओकर बाद जखन शाम हो गेला तऽ मौसम धीरे धीरे बदल बदल लागल
हँ हवा थोड़ा तेज भऽ गेल हा थंड परैयलागल
अ आर आती मे जकर हम ओतैय रुकल रही तऽ आसमान मे एतबा तारा देखै देख छैल जे शहर में कखनो नैय देखेलियए
सच मे ओ राति बहुत खास रहल काहेकि चारू तरफ शांति ऊपर तारा आ नीचे हल्का अंधेरा
हमस देर तक बस आसमान देखैत रहलियै बात करैत रहलिय आ
हा ओ बात बात मे जिननके के बारे में सहे चर्चा शुरू भऽ गेल
काहेकि एहन जगह पर जाके दिमाग अपन आप शान्त भए जाइ छैय
आ बहुत चीज साफ साफ समझमे आय लागैत छैय
तऽ अच्छा ओकर बाद जखन अगैला दिन हम नीचे उतरे लागले तऽ रास्ता थोड़ा आसान लागे छैय मुदा सावधानी अभियो जरूरी छ
हा का हे की उतरना आसान लगे छै मुदा फिसल न में खतरा रहै छै
मुदा कुल मिला के ओ ट्रिरिप एकदम यादगार रह
विल्कुल काहे की ओत सिर्फ घूमने न बल्की एक अलग अनुभव मिलल
एखन फेर मन करैत छै य कि एहन किछु फेर इकल जाए
हँ आए बैर और तैयारी के साथ जाइब
ठीक है तऽ जल्दी आइ ट्रिप का प्लान करब
हँ और फिर एक नया यादगार अनुभव जोड़ब
च अऽहमरो एहन अनुभव होइत अछि खास करके जखन रोज एके तरहके काम करैत छी आ ऽ किछु नया क्यैके के मौका नहि भेटैत अछि
तऽ कखनहु एना सोचल अछि कि सभकिछु छोड़ के किछु दिन लेल कही शांत जगह पर समय बित। ओल जाय
हँ ई विचार बहुत बेर मनमे आब तऽ अहि कारण जखन हम प्रकृति के बीच मे रहै छिइ तऽ मन अपने आप हल्का महसूस करैत अछि
सही कहइ रहल छी खास करके जखन चारू कात हरियाली ओ हा हल्का हल्का हवा चलैत ओ तो अनुपम बहुत सुकून देनिहार होइत अछि
आ जखन वही माहौलमे धीरे ज चाय पीब क छै तऽ लागैत त अछि कि समय कुछ देर लेल रुक गेल अछि
एकदम सही ओ छोट छोट पल असल मे बहुत खास होइ त अछि जकरा हमस अक्सर रोजप्रा के भाग दौड़ मे नजर अंदाज कर दैय छी
हम सोचैक छै कि अगर रोज किछु समय अपना लेल निकारल जाय तऽ जीवन बहुत बेलंस्ट रहत
हँ चाहे हो थोड़ा समय वकिंग लेल हो या बस शान्त वेसके सोचबाक लेल दुनू चीज मन के स्थिर करैत अछि
फिटनेसके बात करत तऽ लागैत अछि कि शरीरके ध्यान खाक राखब भी ओतऽ बे जरूरी अछि जतबा मन के राखेके छैय
सही बात जखन शरीर स्वस्थ रहै अच्छा तऽ ऊर्जा सेहतऽबेहद अछि आ काम करबाक मन सेहत लागैत अछि
लेकिन नियमित बनाय रखब सबसे कठिन काम होइतऽ अछि शुरुआत तऽ सभ करैतऽ अ छी लेकिन जारी रखब मुश्किल होइत अछि
ई बात बिलकुल सही अछि लेकिन अगर धीरे धीरे आदत बन जाएगा तो ओही मे मजा सेहो आबे लगैत अछि
हमरा लागैत अछि कि शुरुआत बहुत छोट कदम से करक चाही ताकि दबाव महसूस नैय हो
छोट छोट बदलाव धीरे धीरे बड़ा असर दे त अ छी चाहे व खाद्य पान में हो या दिनचर्या
खान पान के बातऽआयल तऽ ई सेहो जरुरी अछि कि हमनी समतुलिंग उम भोजन लय सिर्फ समाजके पीछे नहि भागी
बिलकुल स्वास्थ्य जरुरी अछि लेकिन स्वास्थ ओकरामे अधिक जरुरी अछि ई बात धीरे धीरे समझ पे अबैत अछि
चल ठीक बाऽ तऽ